हा
हा दीदी थोरो हाणे तव्हां हिकु टॉपिक पकिड़ूं था जीअं तव्हां स्किन केयर लाइ ॻाल्हायो अॼु
न पहिियों त इह ॿुधायो की पंजनि ॼणियनि खे कॉल करणु हुन में लिखो मु मेन ज़रूरी आ त पंजनि ॼणनि खे ई करिणो घटि में घटि
इयो मां न पढ़ो आ, इहो त मां न पढ़ो आ।
हा शुरूअ में मां इहो एप डाउनलोड कयो त लिखलियो घटि में घटि पंज अलॻि माण्हुनि खे त कॉल कजो।
ॾिसो हाणे कल्ह ॾींहुं त थोरो बिज़ी आहे, कल्ह पैसा अचनि त समुझ अचे।
हाणे त कल्ह त इहो टास्क बि हटी वेंदो त हाणे असां ई था ॻाल्हायूं राति जो केरु ई ॻाल्हाईंदो?
परीह परीह परीह अचो।
हां, हाणे त ॻाल्हायूं टास्क खत्म कयूं, ॾिसूं ता हाणे हा त कहिड़े स्किन केयर टॉपिक में अच्छा, तां फ़ोन नथा करे सघो छा मूंखे हाणे‌
मां नथी करे सघां, मां कल्ह कंदी मांव कल ठीकु आ।
हा तां स्किन केयर ते अचो छा थो चए
हा त तव्हांजो कहिड़ो स्किन टाइप आ?
मुंजो हीअं मीडियम ओ मीडियम ती चवां। खिलण जी आवाज़ मिक्स मिक्स
अच्छा मिक्स कॉम्बिनेशन
हा कॉम्बिनेशन
ड्राय और ऑइली जो कोॉम्बिनेशन ‌तव ओेेय पाउच बोला न मैंने तेरे हिकु मिंट तव्हां ॻाल्हाईंदा रहंदव थोड़ो
कॉम्बिनेशन तव्हांजी कहिड़ी आ स्कीन?
मुंहिंजी पतो‌ ई न पयो आ अॼु तांई
तव्हांखे न पतो पयो तव मतलबु कॉम्बिनेशन तव।
इअं छो?
छोकी अगर ड्राय हूंदी त पतो पइजी वेंदो ऑइली हूंदी त पतो पइजी वेंदो ॿई नथो पतो पए मतिलबु कॉम्बिनेश
ईंअ थींदो आ छा?
हां इयो ई आ मोस्टली कॉम्बिनेशन ही थींदी आ।
अच्छा हा
त कॉम्बिनेशन जो पतो तव सही थींदो आ उननि खे मोस्टली प्रोडक्ट यूस करण जो अलाउड थींदो आ।
पैसे लॻे फोरेड तअ फूल त उब छा की कीअं कबी आ स्किन केयर।
स्किन केयर ॾिसोस रोज़ जोउ ॿुधायाती कीअं रोज़ अॼुकल्ह फेमस थियो आ उथी करे फेसवॉश कॾहि भॾी था वञनिन न न फेसवाशअ हीअ रोज़ रोज़ न कबो आ। हुन जो असांॼी स्किन में राति सुम्हंदा आहियूं न त हिकिड़ी लेयर ठही वेंदी आ राति जो। जॾहिं सुम्हण, सुम्हंदा आहियूं तॾहिं उह लेअर ईंदी आ जॾहिं अ‌सांजो माइंड रिलेक्स थींदो आ त उह लेयर सुठी हूंदी आ स्किन लाइ। फेसवॉस कंदा आहियूं असां त केमिकल सां हू लेयर हटिजी वेंदी आ
इयो इयो त मां पहिली बार ॿुधो आ
न हे मां हे मां थी ॿुधायां
मानीे हाणे ट्रे हफ़्ते रोज़ कयो हुयो तॾहिं त न मूंखे पिमपल निकिरी
ठईं?
सेटाफील फेसवॉस रोज़ कयो मन पार्टीअ ते रोज कयो ईअं
तव्हां नोटिस कयो हूंदो जॾहिं उथंदा आहियोयव सुबुह त ईअं तव्हांजे फफ़ेस में हिकिड़ी चमक हूंदी हुअव।
न हुई न हुअ।
उथी करे हिकिड़ी चमक न हूंदी आ आईने में न ॾिसंद आहियो।
हाणे त कान्हे।
न न उथी करे ई तव्हां ईअं लॻंदो की तव्हां काथां अची आयायो हिकिड़ी चमक हूंदी आ फेस में लेयर हूंदी आ पसीने पसीने जी थोड़ी सी। त उोऑइल थींदो आहे रात जो।
त उहो ज़रूरी न हूंदो आहे ऑइल मतलबु असांजी बॉडी लाइ।
न हू फेस वारो ॾाढो ज़रूरी हूंदो आ हुन सां शाइन थींदी आ उह रहंदी आ हमेशाह। त फेसवॉश रोज़ु रोज़ु न करणु खपे।
मां आ पिछले हफ़्ते ॾाढो वॉश कयो।
तव्हां कॾहिं नोटिस कजो या पंहिंजी भेण भेनर खे ॾिसी वठिजो।
हम्म
हुनखे त हूंदो सो, सभिन खे हूंदो आ।
अच्छा ॿी ॿी कोई हिंट ॿुधायो हाणे इहो त थी वियो।
हाणे जीअं महीने में स्क्रब करणु खपे हुनसा पोर्स तव्हांजा
मा त बुधो आ में हिकु दफ़ो करणु खपे।
जी - - ॾिस जंहिंजी जीअं स्किन अगर क्लीन तव्हां ॿाहिर नथा घुमो त महीने में कयो। जेतिरा घट घट केमिकल यूस कंदो ओतिरो सुठो।
मां हिकु ॻाल्ह ॿुधाइण थी चाहियां मुंहिंजे भाउ खे सुबुह पारस वञी आ वञिणो आ। पर अञा ताडी उहो सुम्हे ई नथो वरी असां सां मैयर बि हलंदो। सम्झो ता केॾा ख़राबु थी विया आहिन ॿार - -
सुम्हे नथो त निंड नथी अचेस मतलब।
पतो अथसि हुनखे मां उथंदो आहियां सुबुह उथंदुम। त सुम्हा वञी लेटां थोरो। चक्कर अची वञनि त असांखे ई संभालणो पवंदो मैयर में अहिड़ो गुस्सो - - थो अचे न मां साओ करे तव्हांखे थी ॿुधायव ताकि साम्हूं वारो ॿुधे। त वञी सुमे थोडो।
हा अञा ॿुधायो ताकी इहो भॼी वञेव वरी न त।
न अहिड़ो बि न आहे की पाण उती वेंदो धक्का ई मारणा पवंदा आहिनि अहिड़ो बि न आहे। हा त पो तां अचो स्टेप ते अचूं हाणे।
त अगरि तव्हां रोज़ ता घुमो ॿाहिर त पंद्रहं हफ़्तन - - हफ़्ते पंद्रहं ॾींहंनि में स्क्रब कयो फेसवॉश कयो।
न त महीने में कयो अगरि ॿाहिरि नथा वञूं त।
हा जीअं मां न वेंदी आहियां ॿाहिर ॾाढो घट त महीने में। जीअं तव्हांजो कमु ई आहे डर्ट में ई त वरी फेसवॉश त तव्हां लाइ ॾाढो ज़रूरी आ रोज़ ई।
अच्छा - - ॿियो स्टेप छा थींदो आ पो?
ऐं फेस वॉश इअ सुबुह उथी न कयो त सही अथव लेयर राति जो ठहिण ढ्योस। त रात जो फेसवाॅश करेस सुमो।
अच्छा न न न म - - सुबुह त उथी न कंदी आहियां मां राति जो ई कंदी आहियां।
ॿियो त ईअं मेकअप त न कंदा आहियो न रोज़।
मां मां त साल में हिकु दफ़ो कयो उहा बि वॾी ॻाल्हि आ मेकअप तॾहिं बि इ किनेहिड़ो मज़ो न थी ॾे अलाए छो।
हा त पाणी पीयो, हुन सां ग्लो ईंदो आ फेस ते।
इहो ॾाढो पुराणो डायलॉग ता मारो ता। कुछ सुठो ॿुधायो?
ऐं बाक़ी खाइण पीअण सां त ॾाढो फ़र्क़ पंदो आहे त
पाण खाईंदा आहियो कुझु? पाण खाईंदा आहियो ढंग जो?
हा।
ह।
मां न खाईंदी आहियां एॾो किन फित। अॼुकल ॿाहिरि जा माण्हू रोज़ ता खाइनि। मां घटि खाईंदी आयां।
अच्छा ई पाणी याद दिलाइव त भेण पाणी खणी आंन हिक् गिलास।
हा हाणे जीअं मां पाणी घटि पीअंदे त हाणे ज़बरदस्ती यादि करणो पवंदो आहे पाणी पीअणो आ मुंखे।
मुंखे पाणी खणी आ। पाणी- पाणी बुधे नथी भेण ॿोॾी। पाण पीआओ ते भेण पाणी मां।
ॾह दफ़ा चई छॾूं तवां तव्हांखे पाणी नथो मिले छा?
ॿोॾी आ समझ तखे चइबो न आहे ॿुथ में त ह
ह त
कल्ह ताणी ग्लो खपे मूंखे हाणे।
न ईअं न दीदी साल ॿ साल खप पोइ ईअं ॻिलो अचणु साल ॿ साल न मतिलबु हफ़्ते में पंद्रहं ॾींहंनि में तव्हांखे अचर नज़र अची वेंदो तव्हांजो ग्लो पर ईअं न की अचेियो त वरी छॾे छॾो रोज़ पीओ।
कोई अमृत ना आहे अहिड़ो की पीयऊ हिकु दफ़े में थी वने।
नॾो कुूरीयानिसन हे कुरिया वारा ई आहिन बाक़ी असां त इंडिया त ईअं ई।
पाणी जी लोटी ॾेई ॿधी वई आहे, हाणेिे काथे रखां मां?
सेखारियोसि न दीदी हुनखे थोॾो।
केतरो सेखार मां मम्मी सेखारींदसि हाणे मां वञा थी हितां बस साल ॿिनि में हाणे। ताहां ॿुधायोॿियो स्टेप छा थींदो आहे?
रोज़ टोनर और मॉइस्चराइज़र त लगॻाइणो ई अथव फेस खे बाक़ी सनानु खां पोइ ताहां बॉडी लोशन हे सभु बि ज़रूरी आहे।
अरे मूंखे लॻे थो मां मोबाइल ॿिए ॿिए जी थी हलाय न। तॾहिं स्किन केयर ख़राब थी वियो आ।
मोबाइल ॿिए - ॿिए जी मतलब।
छाहे ॻाल्हाइण सां हो गिटे में चुपकंदी आहे मोबाइल त थोॾो सो पिमपल अची वियो आ।
त हअं कन में चुकायो मां त हिअं कन में चुकाए थी ॻाल्हायां हीअं गिटे में न चुकायो फ़ोन - -
ॾाढो ध्यान थो रखणो पिए छोकिरियनि, छोकिरी थी फाथा आयहू।
हाणे जीअं सुम्हूं त तव्हांजो कुशन, पीलो कवर, ह सभु बि हिकदमि साफ़ु हुजे।
कुझु त मां गड़बड़ कई आ क्शन कवर में बि। मां बदलाव न कयो आ, हुनजे चक्कर में बि थिया आहिन मूंखे।
ग्लो लाइ त साफ़ सफ़ाई ॾाढी ज़रूरी आ। थोॾी बि डर त इअं विचिरो थो थी पये।
सही ॻाल्ह आ इीअ त मुंहिंजो भाउ त स्नान ही न कंदो आ त हुन जो छा थींदो?
ऐं जॾहिं हू समझदार थींदो त हुनखे लॻंदसि की हाणे मां साफ़ सफ़ाई रखां।
पछताईंदो न हेॾो टाइम नथो रखे त पछताईंदो पुधेसि न थो मां असल ॻाल्ह ॿुधाव तव्हांखे असल ॻाल्ह। पुॾेस नथो बिल्कुल हल न स्किन केर में ॾाढो खपे मेहनत। समझू था न रखो दिल ते हथ चव हा।
हा - -
असां घंटो ॿ लॻी वेंदो आ दीदी स्किन केयर करण में।
न ईअं जीअं हाणे जो कॾहिं- कॾहिं वारो स्किन केयर थींदो आ जीअं - - छा चइबो आहे हुनखे गरम पाणी में पाव वग़ैरह इ सभु - - थींदो आ हो सम में त अदत ॾींहुं निकिरी वेंदो असांजो। हुनखे बॉडी स्क्रब वग़ैरह इहे सभु बि करणु ज़रूरी आ कॾहिं -कॾहिं - - जीअं काथे वञणो हूंदो आ तॾहिं मां कंदी आहियां फुल बॉडी- - ॿिया बि सभु नेट्स वग़ैरह हे, त हुनमें त अधु ॾींह निकिरी वेंदो आ मुंहिंजो।
बापरे मां खे त ॿुधी ॿुधी थकिजी यम मां त - -
बाक़ी जो एवरी डे वारो थींदो हुनमें अधु घंटो ईअं लॻी वेंदो आ।
हाणे तव्हां स्किन केयर शेयर कयो तव त हिकिड़ो मां ती ॿुाधायांव टीप ती ॾियांव हिकिड़ी। जंहिंमल की तव्हां मुहिंजो स्क्रब कयो मास्क लॻायो, क्लीनर कयो, क्लीनज़अप - - छा चेबो आ क्लींज़र ऐं फेस - - जे साम्हूं स्टीमर चालू रखिबो तव। स्टेप में पूरे ईअं न तां बस - - स्क्रब जे टाइम ते चालू रखो बाक़ी सभ में स्टीमर बंदि कयो - - स्टीमर चालू ई रखो। जो बि तां स्टेप कंदव सभु तव्हांजे अंदर वेंदा पोर्स में - - मास्क बि, टोनर बि - - टोनर ताणी तां स्टीमर चालू रखो पो बंदि करे छॾो। त तव्हांखे अथव स्टीमर हाणे?
न हे सभु त काने स्टीमर वगैर - -
इहो हिकिड़ो वठणु खपे पो- पो कॾीं।
त हे क्रीमूं असांजे पोट्स जे अंदरि वेंदियूं त नुक- - सान कंदीयूं क्रीम त चवंदाइन ॿाहिरि ताणी लेयर हुजे बसि अंदरि कुछ बि न वञे तॾीं त - - असां कोर्स क्लोस कंदा आहियूं - -
कोर क्लोज़ ई त तॾीं थींदव जॾहिं क्रीम हुनजे अंदर वेंदी और बी रवंदी। जीअं ॾिसो स्क्रब तव्हांजे अंदर वञण खपे पोर्स में - - की मथां -मथां हटाईंदव अंदरुि ताणी चाहींदव न हटे,
मूंखे लॻंदो आ ईअं ई क्लोस थी वञे बिना कुछ करे।
अ - - त मां हिकड़े भाउ खे पांजे ॾिठो, सॼो टाइम स्टीमर ऑन करे स्किन केयर पो - - वरी मां चयो चरियो आ। पर मां कल्ह सर्च कयो, हिकिड़ी फेमस आहे। यूट्यूब में न्युपु हुन इयं चईं, चईं स्टीमर - - ऑन करे स्क्रब कबो आ, क्लीन कबो आ, मास्क लॻाइबो आ। सम्झो - -
त हो जो तव्हांजो भाऊ गोरो चमकंदो आहे?
सभिन जा हरमोन हूंदा आहिन हुन पंहिंजी कोशिशि कयईं हेॾो त न चमको।
अच्छा!
पर हो पांजी जॻह सही हुयो मां चयो चरो आ। पर न तां स्टीम कयो, मांखे त कान्हे। मां वठंदमि कॾीं न कॾीं।
अच्छा!
हा न त गरम पाणी लॻायो, पो स्क्रब कयो मां इहो बि - -
हा, इहो सही - -